हेलो
हेलो हेलो हेलो।
हलो
ह
प्रणाम दीदी
हेलो, हँ खुश रह, हँ खुश रह। की हाल चाल छौ
सभ बढ़िया छौ
हां
तब।
मथुरापुरमे बाढ़ि हर एलहुँ कि नई
पानि पानि बहि रहलै काटि होइ रहलै एतऽ
अभी भारा क आब कटाव शुरू होलै ने
तऽ ओन्ने औटाने सटाय देलकै तऽ
तोड़ी भलाऽक
बजल सिर। कैम्पो कैम्पोमे लगै छै सटाइ देते
अच्छा।
अथी वला केम्प नहि छौ टीआर पीएफ वाला गे
हँ हँ हँ
ओकरेम
तोरी भलाकऽ अभी तो ओने अथी सीढ़ी और घाट पास पानी आ गेल होतै
नहि स्रीढ़ी घाट पास नई एलै हैन लेकिन पानि जैसे जैसे बहि देलै ने ओ धीरे धीरे काटि होइ देलै तब धीरे धीरे बढ़तै नाग पंचमी तक सटाय जेतै
हँ पानी के रफ्तार, अभी मेघ आर जे पड़ऽ लगतै ने।
औसन कहाँ पैड़ रहलै
आ जलस्तर फिर बढ़ना शुरू होतै
हँ
परबे कैरतउ अभी सावन अऐलै काहा
अभियौ देखी ने बिजली एकदम चमैक रहलै हन आवाज चलि रहलै हन लेकिन ओइसन कहाँ चलि दे
ह ओन मे बाढ़ि रतौ ने नेपाल वाला जब पानी छोड़तौ
पानि तऽ छोड़लकै तनी
आ कोशी नदी वालाके जे ओहो छोड़तौ तब होतौ
पानि तऽ छोड़लकै नेपाल
की कर र बढ़िया जे बाय जे पानी आओर सभ बड़का होइ लगल।
तऽ पानि नहि रहै पानि ऐलै तऽ कटते ने
ह इहो बात छै अपन खेत आर डूबि गेलै की
खेत खेत सब कटि गेलै तब गंगाजी मे चलि गेलै
ओ कट के चलि गेलै ने
तऽ जे परवल लगल रहै सब खतम
ओ आब देखी मट्टी देतै बाद मे कि बालू देतै
मट्टी देतै अभी ओ निकलैमे लाग जेतै पाँच सात लगै छै तो तीन बनि गेलै तो तीन बनि गेलै।
हँ हँ आ फिर फेर ढबरी उबरी बनै छै से
दबदी तू कहै छै तऽ फेर नापी होतै की होते नहि होते के जानै ले गेले
ओ कन्ने छै की छै से आर होय लगतै ने
तब भोतला जाइ छै नहराय जाइ छै
हँ हँ कोइ कोइ खोजतै अपन तब ल तो किए जा रहे ये जा रहेै
हाॅं तऽ कोइ कोई अपन खोजतै तऽ ओकरे आस पासमे पता चलि जेतै कि हमर अय
हँ, तोऽ एने धियोर घाटो पानी बड़ि गेल होइतै
ओनिहे से ने पानी आबै छै
ओ ओनहहि से आबै छै ने।
हा ओन्स होय केने जाइ छै
हम यर गेलियै हल तऽ पानी रहै कमर भरबा अभी तऽ सीधे कछार हो गेल होते की
कछार अभिये रहै कक्षार गेल रहियै ने इधर मम्मी के साथे हमे मम्मी आ बौआ तब नहबै लऽ सीधे कक्षार रहै तऽ। जेना तेना नहेलिये तनि दूर तनि दूर पर नहेलियै
ओ। ने चनिये दूरमे देखले अभी ठाहि ले होभी गोर
हँ उतरायके रास्तो नई रहै तऽ
अ रेत तहि मऽ आ रेत तऽ पूरा चले होते ने
तहिया देत नहि रहै लेकिन आब जेना पानि पड़ि रहल है न मट्टी जसन पानि छै पूरा
आब पानियो जानै छै की होतौ
की
पानियो एकदम कदोर कदोर ऐसन पानि
ह उह मट्टी यइसन कहलियै
कंचन पानी नई रहतौ
नहि अभी समय लगतै जब पानि स्थिर होतै तब साप होतै
हँ आसथीर अभी होइमे आसिन आसिनकेँ बाद हे जितियार जे होइ छौ नऽ जितिया कऽ बादे तनि पानि स्थिर होतो नहि तऽ अभी तभी जऽ जलस्तर बढ़ते जइतो जइ कहाँ कहाँ से देखबै छै बाढ़ि मे एगो गाछ देखलकै बड़का सा गाछ रहै कटाइमे गिर गेलै गिर गेलै इह सब होइ छै हमहुँ आर रहियै तऽ घर दुआइर सब गिरले हेलै ओसहि नऽ कछाइर मे तऽ मुशकिल होइ छै घर बढ़िया बढ़िया घर चलि जाइ छै पानि।
एक दउ गिरले तीन चारि वार तऽ घर बनलै
चलू
सब तऽ गंगेजी मे सुखि गेलै
हँ उएह तऽ बात छै अभी तऽ पाटो गंगाजीके बड़का होइ गेल होतै ने
तऽ कहलियौ नै अपन खेत गिर गेलै तऽ उ पाते नऽ बैन गेलै
हँ अभी ओ ओनहू सँ कटाब चालू छै एनहुँ सँ नै
हँ दुनो तरफसँ
ओ दू तरफा काज होइ रहले तब न‌ऽ हम। खाली एन्ही से रहलै
नहि पूरा कटै छै की कि एक दने छोड़ि देते एक दने कटते ऐसनो होइ अछि
नहि नहि पहिले उन्हे मोकामा देने वाला नाऽ कटे रहे एन्हुके कटे रहे एक दने कछाइर हो जाइ रहै, अपना गिरते रहै रहै। एने देखी इसकुलबा अर नहि गिर जाय कहीं हमर आर कऽ
नहि, इस्कुल नहि गिरतो छै तनि दूर मे
अ
बूढ़ी बाबा थान भी, बूढ़ी बाबा थान फेर आय जेतै।
ओ।
आ फेर भगवती स्थान तऽ मतलब उ तऽ डूबे जाय छै
हँ हँ वहाँ त‌ऽ
भगवती स्थान वाला फील्ड मे भैर छाती
ओने अर तनि लिया - लिया जादहे नऽ छै ओने अर
आ डुबा पानी होइ जाइ छै ओकर
हँ आ ओने तनी लिया हो जाइ छै
ह
से बात होइ छै
ह।
एन्ने आजकल एन्ने तनि ऊचा केलहकै ह सड़क उड़क तऽ तनि
रोड-रोड तऽ पूरा भरिकेँ नऽ बनेलकै
नहि नहि, ढेल फेकबा तरफ। तरफ पुल पुल बनेले छै तऽ ठीक छै, एने नहि डूबै छै आ ओकर साइड-साइड सभ तऽ डूबिए जाइ छै।
आ बीच बीचमे जे सड़क टूटल छै ने ओकरा मे पानी आ जाइ छै। आ एका सड़क रोड तोड़ दै छै ओना ही
आ ढेल फेकबार मे तनी जाने छै गहरा पानी हो जाइ छै
होइये जाइ छै
से होइ जाइ अछि। ढेलफकबा अर मे तनि जादे परेशानी भी हो जाइ छै। घ्रिनाय चलतै और की घ्रिनाय नहि तऽ नाव चलतै
नाव चलै छै अऽ केलो वाला न‌ऽ बान्हि दै छै। पाँच सात गो केलाके गाछ काइट देतौ बान्हि लेतो आब चलही ओकरा प‌ऽ
ओकरे घिरनाइ कहै छै।
उहे होलो ऊहे घिरनाइ होइ छै ओकरे घिरनाइ कहै छै। केलाके थम मे केलाक के थममे फरट्ठी आर के फााइर देय छै बिच से बाँस के ओकरे घुसा-घुसा दैय छै, नोकी एसन बनाय-बनाय कऽ तब आर-पार कैर दैय छै हँ बान्है के नाऽ रहै छै बान्हबही साइडमे हालाँकि बीचो बीच फाड़के डाइल दै छै आर साइड साइड मे रस्सी खाली बान्हि दे अछि।
अच्छा।
आ एगो लगी ले लिअ, लग्गी लऽ कऽ अपन थाइ- थाइ सँ चलही, आराम सँ। एकागो प्लास नहि नहि केराके थम आर नाऽ डूबै छै पहिलेर घै सब दिन के लिए थोड़ी साावन भादो के लिए छोटा छोटा दिनचर्या के लिए आदमी कही जाय आबै खातिर जैसऽ गाम मे पड़ोस मे घूमेय क‌ऽ छै कैसे घुमते पर ने घुमत सभ जगह तऽ पानिए-पानि रहैत छै, तऽ ओइसे घुमि-घुमि कऽ ओकर घर, ओकर घर गेल, लेकिन इहा होइ छै, घैलो के बनै छै घैला होइ छ‌ऽ न‌।
कौन मटका पानि वाला
घैलो के आदमी बनाइ लैत छै।
घैला कऽ फुटतय नै
नै रे घैला एगो घैलाके थोड़े ही बनै छै
तब।
दस गो पन्द्रह गो घैला के पूरा जोड़ि जोड़ि के बनय छै
हँ
घैलापर अपना आदमी बैठ जाइ छै।
घैला किछु राखल होइतै।
आ बाँस के एही फरठीये बाँसें ने चलैत छै, बाँस नहि डूबैत छै। जे चीज नहि डूबयवला रहतौ, ओकरे सँ ओतौ। जे चि नेए डुबै वला चौकियो लोड ले छै ओइसन न‌ऽ
चौकी तऽ अपने नै डूबै छै
नहि डूबैत छै लोड आदमीके नहि ने लेपाबै छै से बात आदमी ओकरा पर। नाऽ ले पाबै छै हमे आर कर के देखले छियै चौकीओ भारीए ने रहैत छै। हँ, तनि आदमी के लोड जादे नहि, हल्का नहि ने रहैत छै, चौकी। ओ अपने आपके हिसा चौकी अपने आपे सम्हालै छै, बाकी कोई चीज नहि सम्हारि पाबै
ह
हँ त उहो सभ वैसे ही करै छै हँ ठीके छै, देखू मिनकी खाय लेल माँगि रहलौ, आबैत छी खाना लऽ कऽ, ठीक ने।
ठीक दहीन तऽ
रखै छियौ ठीक बाद मे करबौ अहा
ठीक त‌ऽ
ह